हमरा कने बैठू की हाल चाल छै? बड़ दिन बाद भेट भेल।
हँ की कहू हाल बेहाल अछि। बजट के हालत एहन भऽ गेले कि बुझू पले अहाँ कोनो चलि रहल छी?
हमरो वैहे हाल छै बहिन, महीना के शुरुआत मे जब पाय आबैत अछि पन्द्रह तारीख तक हाथ से सरैक जाइत अछि। आ मंहगाई डाइन खाय गेल सभके।
हे तऽ सही कहलियै बहिन पाँच सए रुपए मे जे झो झोरा झोरा भरी समान आबै छी आब तऽ पन्द्रह सौ के झोरा भरि आय रही। छी, आलू, प्याज, टमाटर सबके दाम आग लगले छै।
हँ जेना कल ही बजार गेल छलहुँ। टमाटर अस्सी रुपए किलो आ पिआज साठ रुपये। हरिअर मिरचाइ त दू सौ रुपया किलो सुनी के माथा घूमी गेल वही हमे तऽ सौ ग्राम ले ले आनलहु।
हां। आर दालि के हालत के तऽ और खराब अरहर दालि एक सो अस्सी। रुपए किलो भै गरीब आदमी दालि भात खाइ सेहो मुश्किल भए गेल। मूँग दाल, चना दालि, आब उड़द छै।
सही कहलहुँ जेना हमर घरमे तऽ आब हफ्तामे दुए दिन दालि बनैत आछि। बाकी दिना आलू भुजिया या खाली तरकारी बनाबैय छियै हमें। बच्चा सब तऽ मुँह फुलैल लैत अछी। मुदा की करी बजट नाही बैसत आछि ना।
हँ तेल के हालत देखू सरसो तेल दू सौ रुपया। रिफाइन तेल सोहे सोहे अस्सी रुपया। पहिने महिना के पाँच लीटर खर्च होइत छलै। अब तो दो लीटर काम चलबे छी, अब छौंक कम के दलिये के।
जेना देखू ने इतना गैस सलेंडर के दाम तऽ भगवाने मालिक छथिन। बारह सो रूपा के भेऽ गेल। आ हमर सासु कहैथ छथिन कि हमर समय में चालीस रुपा में सलेण्डर आबैत छलै। आब तऽ लकड़ी पर खाना बनबय के नौबत आबी गेल।
हम्म गाम के दुगो लोक के फेर में चूल्हा पर चली गय छी, धुआँ के आँखि जड़ैत छैय। दम फूलते छै मुदा मजबूरी छै। सब्सिडी सेहो बन्द भय गेलै।
आटा चाउर के दाम भी सेहो बढ़ी गेल छै गेहूँम पैंतीस रूपा। किलो आ चाउर पचास रुपा। गरीब रथ वाला चाउर राशन में मिलेल छै। मुदा ओकर क्वालिटी देखू कंकड़ पाथर भरल छै। आर
त राशन कार्ड जे मिलै छै। सेहो समय पे नाही डीलर कहै छै माल नहीं ऐले। केतको बेर खाली हाथ स गुरू पड़ै छिय आब तऽ मनुख के खाय ले सेहो संघर्ष कैच पड़ै छै।
दूध दही के हालत देखू जेना दूध सत्तर रुपए लीटर भऽ गेल। पहिने बच्चा के दूध पियाबैत छलहुँ दुनू बेर। अब एक बेर दही, छाँछ तऽ त्यौहारे पे बनेत अछि।
हमर पोता कहैत अछि दादी। खोआ मिठाइ खायके मन कर छै, मुदा खोआ आब चास रुपये। किलो छै काना खिलैइबे। चीनी सेहो पचास रुपैए किलोे भए गेलै।
चाय चीनी मे कटौती कऽ देलियौ। मेहमान आबैत छथि तऽ डर लगेत अछी। पहिने जलखेमे समोसा मिठाइ दैत छलहु। आब खाली चाय बिस्कुट लोक की सोचत।
लोक तऽ बुझे अछि दीदी सबके वही हाल छै। मध्यवर्गीय बीचके पिसारै छियै। ना गरीब सरकारी योजना के लाभ उठाए। ना अमीर दाम के बढ़त स फर्क नहि पड़ै।
जेना देखू ने हमर पति प्राइवेट नौकरी करैत छथि। तीन सालसँ प्रा पगारो नाहि बढ़ल। आ मुदा खर्च दुगुना भ गेल, आ बेटी के स्कूल फीस पाच हजार से आठ हजार भ गेल, किताब कॉपी ड्रेस अलग स।
पढ़ाइ - लिखाइ तऽ बरु महग भए गेलै। सरकार स्कूल के मास्टर नहि प्राइवेट फीस अगी। आगी कोचिंग वाला सेहो दो हजार तीन हजार। महिना लै छै गरीब बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनबाक सपना केना देख।
हँ जेना दवाई के दाम सेहो असमान छू रहल अछि। हमर ससुर के सुगर बुखार के गोली छै। महिना के दू हजार रूपा तऽ दवाइए मे चलि जाइत छै। डॉक्टर के फीस अलग आ जाँच के अलग।
हँ। अस्पताल के अस्पताल के तऽ बेड तीन हजार रुपया दिन के है। गरीब आदमी बीमार। पड़ि गे तब घर बार बिक जेए। जे तऽ कोरोनामे देखलियै ने। केतको कर्ज लोको कर्ज डूबि गेलै।
हँ जेना बिजली के बिल देखी के करेंट लगी जाय तऽ छी। दो सौ यूनिट के पन्द्रह सौ रूपा। गर्मी में पंखा चलाउ तऽ बिल आ जाड़ मे हीटर चलाउ तऽ बिल। सोलर लगाबेके सोच हूँ मुदा एक लाख से कम नाहि लागत।
हँ कपड़ा लत्ता सेहो तऽ महगा भए गेलै। साड़ी हजार से कम नाहि। बच्चा के जूता चप्पल आठ सौ रुपआ। पहिने त्योहार पे चार जोड़ी कपड़ा बन छलै। आब तऽ जोड़ीके काम चलाबत पड़ै छै।
ह जेना शादी बियाह मे तऽ जान चली जायता छी। टेंट वाला हलवाई बैंड बाजा सबके रेट दुगुना भऽ गई। सोना सत्तर हजार रुपए तोला भऽ गेल गरीबके बेटीके बियाह केना होइत।
दहे दहेज के नाम तऽ लुटि ले छै अछि लोक। केहछी महंगाई बड़ गेलै एते दहेज लेब। लड़की वाला बेचारा कर्ज चला शादी करै छियै फेर जीवनपर भरैत रहै छियै।
एहि महँगाईके कारण की छैक दीदी किएक एतेक दाम बढ़ि रहल छै।
एके कारण छै पहिले पेट्रोल डीजल के दाम स सोहे दस सहे दस रुपआ लीटर पेट्रोल से ट्रक वाला भाड़ा बढ़ा दे तऽ सब्जी फल दाम अपने आप बाढ़ि जायत।
हँ ढुलाई जे मंहग भेल से सभ चीज मंहग भऽ जाइत। गाँवसँ शहर तक समान लाबैमे खर्चो बेसी हो जाइ छै।
हँ दोसर ताकी बिचौलिया के माल। किसानके दस रुपे किलो। आलू बेके छै बजार में चालीस रुपआ। बीच में व्यापारी सब मुनामा खाय जाय छै।
जेना हमर भैया तऽ गाँवमे खेती करैत छथि कहे छथि। खाद बिया डीजल सब महंग भऽ गेल मेहनत के दाम नही भेटत अ छी एहि लेल किसान सेहो परेशान अछि।
अन्तर्राष्ट्रीय कारण रूस यूक्रेन के लड़ाई पर ग बहुत तेल महंग गेलै। डॉलरके तुलना मे रुपया कमजोर भए गेलैय, बाहरसँ जे सामान आबैय छैय वहाँ जाइ छैय।
देखू ने काल बाजारी आ जमाखोरी जे छैय व्यापारी सब माल दबा लेत अछि आ फेर दाम बढ़ल पर बेचैता अछि। सरकार छापा मारैत अछि मुदा दू दिनमे फेर वहे हाल हो जाइ छैय।
मांग आपूर्तिके अन्तर जनसंख्या बढ़ि रहल अछि। मुदा उत्पाद ओतबे, बरसात कम भेला। त फसल खराब त दाम बढ़ि जाइ छैय।
ह सरकार की करैत अछि एहि लेल।
सरकार कोशिश करै छियै राशन मुफ्त अनाज देत छैय, पाँच किलो चाउर, गहूंम प्रति व्यक्ति उज्जवला योजनामे गैस सिलेंडर किसान समान निधि साठि छओ हजार रुपैआ सालाना
हँ आ मुुदा इ सब न काफी अछि बहिन आ इ पाँच किलो अनाज सभ महीना भरि केना चलत। आ गैस पर तीन सए रुपआ सब्सिडी मिलैल मिलैत छलै सेहो बन्द भऽ गेल।
सही कहलियएै मुद्दा सब्सिडी सात से आठ प्रतिशत चलि रहल छैय माने की सम्मान पिछला साल सए रुपैए छलै तऽ अब एक सए आठ भेल। पगार पाँच प्रतिशत बढ़ैय छैय। महंगाई आठ प्रतिशत घाटा तऽ हमरे होइ छैय।
आब तऽ बूढ़ बुजुर्ग सभ कहैत छथिन हमर जमाना मे एक रुपैया मे भरि दिनके खाना भऽ जाइ छलै। दस रुपैयामे सिनेमा आ जलखै सब। आब सौ रुपामे चायो सेहो नै भेटइ छैय।
समय बदलि गेलै दीदी पहिने जरूरत कम छलै अब दिखावा बेसी मोबाइल, इन्टरनेट रिचार्ज इ सब नया खर्च जुड़ि गेलै। तीन सौ रुपया महिनाके रिचार्ज जरूरी भए गेलय।
बच्चा सभ बिना मोबाइलके रहि नहि सकैत अछि। ऑनलाइन क्लास, होमवर्क सब मोबाइल पर नहि लेबैय त पढ़ाइमे पाछू रहि जेतैय।
ह तखन उपाय कि छैय एहि महंगाइ पर कोना सड़लड़ी
देखू जेना फिजूल खर्च बन्द कर दौ और जरूरतके समान लियौ। शौख नहि करू आ ब्रांडेडके बदले लोकल समान खरीदू।
हँ से ठीक हम त अब लड़काके मॉल, मॉल नहि जाइत छी। गामके हाट बाजारके सब्जी, सब्जी लय छी ओतय सस्ता भेटैत छैय आब मोल भाव सेहो जाइ छैय।
हँ जेना बचत करू महिनाके शुरुआत के पहिने दस हजार बीस एक हजार, दू हजार रुपैया अलग कऽ दियौ। आ एस- आई- पी, आर- डी मे लगा दियौ, आपातकालमे काम आयत।
हम त महिला समूहके पाँच सए रुपैयाके महिना जमा करय छियै। ब्याज सेहो भेटैय छियै आ जरूरत पर लोन सेहो।
हँ जेना आमदनी के दोसर स्रोत खोजू। आ घर मे अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई, ट्यूशन किछु ने किछु करू, हम तऽ साँझ मे दू घण्टा बच्चा के पढ़ा पढ़ाबैत छियै। तीन हजार रुपैया भेटी जाइत छै।
सही बिचार हमहुँ घर के लड्डू, नमकीन बनाई दी। बेचै छियै त्यौहार के ऑर्डर। आबै छियै चारि हजार पाँच हजार एक्स्ट्रा जाइ छियै छियै।
चलू ई तऽ बड् नीक काज करै छी अहाँ अच्छा सुनू ने सखी हमरा आर के ने एकटा फोन आबै छै तऽ हममे तनिका बाद कर लेब तब फिर अहाँके कॉल करब ठीक छै, चलू ठीक राम राम।